हलो
की हाल छै यै अंजलि जी
हलो
हलो, अंजलि जी की हाल छै यै हलो, अरे ये तो वो है अपने ऑफिस कि अंजलि जी की हाल छै यै हलो फोन काटब नै, अंजलि जी फोन काटब नै
फोन नै काटब
नहि
अच्छा ठीक
की हाल समाचार
बढ़िया
की सब भ रहल छै
किछ नै अहिना बैसल छी
और खाना पीना भ गेलै
हूं भ गेलै, आंहा के
नै हमर त नै भेलैये, की सब भेलै भोजन
भोजन भेलैये रोटी भुजिया दुध
वाह, वाह वाह आमक मौसमके त अलगे मजा छै नाइ
एकदम एकदम
तहन कोन कोन आम द रहल छि एखन
तत्काल अखन मालदह आम छै
हुं
हुं, और अखन कुनु कहब कोनो दोसर ऑप्शन नहि छै। अखनि इएह टा छै
हुं आ जर्दालुसब की भेल
जरदालुसब अखन एते नहि छै बिकाइ ले, तहन हम की लेबै
हुं और सब कहल जाय
और सब ठीके ठाक, अपन बताब अखन एक बजै छै कखन नेहेबै कखन खेनाइ खेबै
नहि बजबाक यऽ बुझलियै ने मतलब प्रोफेशनल एहिमे रेकॉर्डिंग कॉल भ रहल छै
अच्छा तैं त कहै छी एखन एक बाजै छै, कखन खाना खेबै कख
प्रोफेशनल जकाऽ बात करब ह मतलब ई नहि पता चलबाक चाही जे अपना दुनू हसबैंड वाइफ छियै
हूंम्म
चलू आओर सब कहियौ तहन की सब भऽ रहल छै आ कमसँ कम दस मिनट तक कॉल कन्टिन्यू करू, दससँ पन्द्रह मिनट तक
किछ नहि भऽ रहल छै
किछु नहि भऽ रहल छै, किये यै
की कैल जाय, एतेक गर्मी छै। एहिमे की
ए सी चला कऽ रहू ने तऽ अहाँके की जाइए
लाइट से वोल्टेज नहि छै, एसीओ लोड लेतै तहन ने
उंम्म सब समस्य या अप बिहारेमे छै? ओर सब कहीयौ तहन
आओर सब ठीक
अहाँके बी एड के रिजल्ट आयल, एहि उपलक्ष्यमे तखन तऽ अहाँ किछु आय वनभोज टाइपके पार्टी कयल जाय अहाँके
वनभोज करय लेल सभके परमिशन चाही ने। अहाँ छियैे ने, अबितौं तकर बाद
हँ काल्हि तऽ संडे छलै मोन भेल आबि जाउ हँ
तेहें नहि नहि, बड्ड गर्मी छै
बड्ड गर्मी छै नहि एब। अगिला सप्ताह देखियौ प्लानिंग हेतै
हूंम्म
एहि सप्ताह तऽ नहि अगिला सप्ताह
ओम्हर बारिश नहि भेलैए, रातिमे एहिठाम तऽ बारिश भेलैए
आँय
राति मे एहिठाम बारिश भेल छलै
उंम्म
ओम्हर नै
नहि इम्हर मेघ तऽ लागल छलै लेकिन बारिश भेल नहि
इम्हर भेल छलै उंम्म सुबहमे फेर ओहिना रौद एकदम कड़ा धूप गर्मी
आओर सब
आओर सब ठीक
बड़का पा सभ एलखिन कि नहि?
नहि कहाँ, कियो नहि एलखिन
नहि
गाममे लोके कहाँ छै?
आँय
गाममे लोके कहाँ छै, सुन-सन्नाटा
कथी कहलियै?
गाममे लोको कहाँ छियै कियो
हू
सम अपना घर में कियो छथिन नय न
हमरा मोन भऽ रहल यऽ न जे अऽऽऽऽ सरसो कऽ साग
हँ
आओर मकैय कऽ रोटी
हुंऽऽऽऽ
तीसी कऽ चटनी
हं
एहिबेर जे आएब तऽ अहाँ ई बनाकऽ राखू ई सभ चीज के व्यवस्था कऽ कऽ राखू
ई सब चीज नै ई सब चीज नय भेटत एहि लए खेद अछि कियाकि सरसो सागक मौसम अखन छै नय।
हूँ
दोसर बात मकइके रोटियो मकइके रोटी तऽ उपलब्ध भऽ जायत मगर साग नै
अच्छा म् एकटा बात कहू हम ज जतऽ मुंगेरसँ जे आबै छियै तऽ रस्तामे मकइके खेती बड्ड होइ छै, तऽ एम्हर बड्ड मकइ बिकाइ छै।
हूँ
त मकय नेने ऐब एक
हँ हँ कते
एक किलो
एक किलो बहुत हो गेल एते नै कम सम
मतलब चाइर किलो पाँच किलो खरीद कऽ आइन लिअ
कम सम कलहुँ हें
नहि तऽ चाईर पाँच किलो चारि पाँच किलो आनि लेब तऽ पिसा कऽ मकइ कऽ आटा तऽ खराब नय ने होइ छै।
जे ईक्षा लऽ लेब भेटत
की
हँ हँ ठीके छै एक महीना तऽ मकयके रोटिये खेबै और की
हुं मस्त मकयक रोटी
हँ आओर
आओर तऽ एकटा बच्चा में अहाँ सभ खाइ गाना गाबै छलै चकय के चकधुम मकई के लाबा हम नय हेबउ ककरो बाबा आब से जबाना कहाँ रहलय आय कैल के बच्चा तऽ मकइके लावा के कहै छै ह बौआ पॉप खेबऽ पॉपकॉन हँ ऽऽऽ
तऽ हमसभ तऽ पॉपकाॅन वला आदमी नय छी हमसभ तऽ चकै के चक धूम मक य क लावा वला आदमी छि नय बुझलीयै अहाँ अहाँ पॉपकॉन वाला बाली छी की
नय हम दुनू मिक्स छी मकइके लवो भुझै छी आ पॉपकोनो बुझै
ऐं
समय ज्ञाने परिवर्तन
वाह वाह लागि रहल य अहाँ कखनो कखनो ज्यादा अहाँ ज्ञानी भऽ जाइ छी
ज्ञानी छी नऽ तहन शिक्षा लेबै आबि जायब
कखनो कखनो भऽ जाइ छी
कखनो कखनो पूरा नय
नय
हू इएह छै बड़ाइ बेसी कऽ देबै तहन मोन हमरो कनि ऊपर भोय भऽ जायइत नऽ
सही बात छै
ओर सब कहियो
और सब ठीके ठाक छै
नया ताजा
नहि किछ
किछ नहि
नया ताजा बाबू उठलखिन आ बैस कऽ आ पाउडर डिब्बा खोल कऽ ओ अपन ऑर्डर के कार्यक्रम कऽ रहल छथिन
आओर की नाम छै ईसभ गेलखिन संजय भाजीसभ
नहि छथिने बाइक तऽ देखलियैन नीचा म लागल पता नहि गेलखिन
आ लक्ष्मीनारायण मन्दिरपर की कोनो व्यवस्थासभ भऽ रहल छै कि नहि
किछ अहिना छै पूर् सबटा साँझ के शुभ आरती तऽ येहना सुबह पूजा आरती साँझमे फेर पूजा आरती
ये ओ रुद्राक्षके गाछ जे रोपलियै हेँ ओहिमे पापाकेँ कहियओ नऽ कनि पानि दऽ देथिन कहियो कहियो
पापा एखन घरसँ निकलिते नहि छथिन हुनकर तबियत ठीक नहि छनि ते दुआरे एखन ऐते रोदमऽ हुनका नीक लऽ नहि दै छियनि
बौआ कऽ साइड रखियो एहिमे ई रेेकॉर्डिंगमे आबि रहल छै दस मिनट कमसँ कम पूरा होइके बाद फेर फोन काइट देबै
ओर सभ
ओर सब ठीके
हँ तहन फेर अहाँ एखन मड़ुआकऽ रोटी
ओर माछ तरल दियौ मड़ुआके टाइम तऽ इएह छियै नऽ
नहि एखन कहाँ एखन तऽ गाछेमऽ शाय अगला महिनामे यादो नहि अछि
इहाय टाम मऽ आबे छै
हँ हँ एक दू महिना बाद बैसाख मे ने ओ जितिया पाबनि जे होइ छै
जितििया कहिया छै
ओ बादोमे
मस्त मड़ुआकऽ रोटी
हू
आओर माछक तरल की यौ प्रशान्त बाबू। प्रशान्त बाबू अहाँ माछक तरल आ मड़ुआ रोटी। कहियो खेने छी। अरे मड़ुआ रोटी काला काला जो होइ छै यौ दाना दाना जकरा पीस क बनायल जाय छै सरसो जक। ओकर जे होइ छै मड़ुआ। हे जे नहि बाजय मैथिली ओकर। कान दुनू पकड़िकऽ एठि ली ता दुआरे मैथिली बजनाइ सीखू। हँ मिथिला के रहे वला छी माछ बनाते है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
हँ।
की समय आबि गेलै, कि समय आबि गेलै बताउ मड़ुआके रोटी लोक नहि चिन्हैत छै
नहि तऽ ओ पटना के छथिन न तऽ हुनका थोड़ी ने मड़ुआके रोटी ओ बुझैतथिन, ओ बाजराके रोटी बुझैत हथिन। हँ जादा बजबै, हम बजबै ने यौ हम बजबै। ओर सभ कहियौ। ह ओर सभ ठीके ठाक येए अ नया ताजा तऽ अहाँ मड़ुआ रोटी हमरा खुबिते रहि गेलहुँ
ह आब एहि बेर एहि बेर गाम तऽ खुब द
एखन ऋषि बाबू हमरा कनि धूल खुआ रहल छइथ।
किया हुनका मडुआ के रोटी याद आबि गेल
नहि ओ झाड़ू लगाबे छलखिन ते ओ हवा के झोंक पर ओ जे धूल छै से उऊरिया के त हमरा मुँहेमे घुसै छलै।
ह ह ह
साफ करके ओर नया ताजा। नया ताजा एते शब्द बजबै ने जे कही गूगलो कहते तू बीचमे तते कतेक नया ताजा कहने छी ने जे की सुनबै हम दे देबय कपार।
हूँ हूँ हूँ हूँ
हूँ नया नया शब्द सब इनका दियो न गूगल के, गूगल के दियो न जे हँ यौ की हाल समाचार छै। कनयो विचार यऽ अहाँमे कि नहि य कि छूतहर जाकऽ आवाज सुनिते टा रहै छियै।
ई गप्प दै लेल ओ प्रभाकर बौआ बड्ड नीक छै
आए
हा हा हा, उनका संगे भ गेला, भ गेल
नहि तऽ इटली फोनिक जे छै ने ई जदा देर के नहि छै एक सए अस्सीए मिनट तक के छै। एक सए अस्सी मिनटके बाद फेर जेना अपनासँ दस मिनट मानि लिआ बात केलियै
हँ।
एक सए अस्सी मिनट के जे दस दस मिनट के जे हेतै, तऽ आब ओर कॉर्डिंग मे जे मैथिली मे बात केलिय ओकरा आब हिन्दी मे लिखै मतलब मैथिली मे लिखैके रहतै स्क्रिप्ट बनाबयके चाही ओकरा तऽ। सभसँ ज्यादा कमाइ होइ छै ओहिमे। मानि लिअ जेना दस मिनटके रिकॉर्डिंगमे काज कऽ लेलहुँ न
ऊ
अऽ अऽ सोलह सए रुपैआके आसपास मे कमाइ छै, एक दिनमे।
अच्छा।
मतलब दस मिनटके रिकॉडिंग अगर एक घण्टा टाइम दऽ देलहुँ पूरा दिनमे
हूँ
तऽ पन्द्रह सोलह सए रुपैआके कमाइ छै
वाह
चलू ठीक छै तहन राखै छी
हूँ हूँ छै बाय